हेलो नमस्कार अहाँके सञ बाद फोन कले हो कि अहाँ बात करय सकैत छी सब बंगाल तौ अछि ने
नमस्कार हम नीक छी अहाँ फोन पाबी खुशी भेल हँ आब खाली छी अहाँ अपन हालचाल सुनाउ
ह हमहु नीक छी आइ सोचलहु जे होजाना आरेमे क करकेँ अहाँ आइ भोजन भी खेलगोछो विेष बना जल की
अही हम भात दाल तरकारी आ सलाद खयलहुँ भोजन बहुत स्वादिष्ट छल घरक बनाओल भोजन अछि खाइमे नीक लगैत अछि पेटो भरि गेल
त कहलो हरा सभल उत्तम होए इरामे पसता आ हो दुन रहैत आ सस््त तेल देखो लाभदायक राधे करैत छी
हँ हम घरक भोजन बेसी पसीन करैत छी ताजा भोजन शरीर लेल नीक होइत अछि एकरासँ ताकत भेटैत अछि रोगक सम्भावना सेहो दुकाम होइत अछि
आ भोजन बहुत जरूरी अछि भोजन दाल तरकारी हाल आपरू दिल है आब चाही यह त तरे तरगत दीन भरी ऊर्जा भेटैत आछि
बिलकुल कतेको लोक वास्तवा
कारणी समयपर भोजन नहि करैत छथि मुदा समय पर भोजन करब जरुरी अछि एतिह ध्यान आ करते क्षमता बढ़ैत अछि
अहाँ कहन भोजन बेसी कहन करै छी मसाले साधारण हमर अलग अलग प्रकारक भोजन चाहि न लागेत आछि भोजन जीवनमे आनन्द से हो से आज ही
हमरा सादा आ मध्यमा मसालेदार भोजन नीक लगैत अछि ताजा सामग्रीसँ बनल भोजन स्वादिष्ट होइत अछि मौसमी जीव चीजसभ सेहो बहुत लाभदायक होइत अछि
आ हँ लक्ष्मी फल आ तरकारी शरीर की आवश्यक पोषण देत अछि हम सब सुलभ सेहो हो जा रहल छै प्रकृति हमरा बहुत उद्घार देने अछि
भोजन सङ् सङ्ग पर्याप्त पानि पीब सेहो जरूरी अछि पानि शरीरकें स्वस्थ्य रखैत अछि लोक एहि बात पर कम ध्यान दैत छथिन मुद्दा केँ महत्वपूर्ण अछि
हम उन्ने जी के जलखै न्ता तब त हम महत्वपूर्ण भोजन होइत अछि अहाँ ई विचार छोड़ब उचित नहि एहि सब बिना दरबार नीक कर
हँ हम सहमत छी पौष्टिक नास्ता ध्यान केन्द्रित रखैत अछि दिन भरिक कार्य लेल सक दैत अछि स्वास्थ्य आदत बहुत जरूरी अछि
जान आइकेँ से आन सान बचैके चाही इ स्वादिष्ट त होयत आ मुदा स्वस्थय केँ लेल हानिकारक
मुदा पौष्टिक भोजन केँ प्राथमिकता देब जरूरी अछि स्वास्थ्य शरीर सम्भवशी क च बसी अ छी
परिवार आ मित्र सभक संग बेसी भोजन करब सेहो नीक लागैत अछि एथिन त अपनापन बढ़ैत अछि खुशी केँ माहौल बनैत अछि
सही बात एक संग भोजन करबसँ सम्बन्ध मजबूत होइत अछि गप गप सेहो होयत अछि ई क्षण बहुत मूल्यवान होयत अछि
खाना बनेबाक समस्या ज्ञान ने को जााही एहि स आत्मनिर्भरता बढैत आछि खाना बनायब सेहो एक कला अछि
घरमे भोजन बनेला स खर्च कम होइत अछि स्वच्छता ध्यान राखल जा सकैत अछि मनपसन्द स्वाद सेहो भटैत अछि
बच्चा सब सेहो स्वस्थ भोजन महत्वपूर्ण सिखेबाक नहि न आदत बचपन सन शुरू होइत आछि बड़का उदाहरण बनि सक
हँ बच्चा सब बड़का लोकक देखा देखि सिखैत अछि परिवार के स्वयं स्वास्थ्य आदत अपनाब चाही निरन्तर प्रयास जरूरी अछि
आय गपसफसान बुझयल से होजन केवल एक दरबार ह इ क आधार भोजनक सम्मान करै के चाहि
बिल्कुल स्वादक सङ्ग सङ्ग पोषण आइ एकजुटता सेहो महत्वपूर्ण अछि सोचि विचारी भोजन करब उचित अछि सन्तुलन जीवन में कुञजी अछि
अहाँ से गप्प क बहुत नीक लागल हो जाना गत है अ बहुत उोगिक आब फोन राखैत छी धन्यवाद स्वस्थ रहू
अहाँसँ गप्प गप बहुत नीक लागल भोजनक विषयमे बहुत उपयोगी बात सिखय लेल भेटल आब फोन राखैत छी धन्यवाद
नमस्कार सब ठीक छथिन माता पिता ता भाइ बहिन सब अपन अपन क अहाँक परिवारमे
ज हे सुनी बहुत प्रसन्नत भेल वास्तवमे य परिवार मनुष्यक जीवनक सभसँ पैघ शक्ति होइत अछि जे हर परिस्थितिमे साथ दैत अछि
बिलकुल सही कहलहो जखन कोनो समस्या आबैत अछि तखन परिवारक सदस्य सब मिली जुलि छै
बिलकुल सही कहलक जखन कोनो समस्या अबैत अछि तखन परिवारक सदस्य सभ मिली जुलि ओकर समाधान निकालिते छथि
तोहर पिताजी की करैत छथि आ हुनकर घाव केहन आछि
हमर पिताजी बहुत मेहनती आ अनुशासन प्रिय व्यक्ति छथिन ओहोस सभक सम्मान करैत छथि आ सदिखन सही मार्गदर्शक दैत छथिन
हँ त बारेमे किछू बताउ का त परिवारक जाइ
हमर माताजी बहुत निमाहय छथिन ओ घरक सब सदस्य देखभाल करैत छथि क स्वादिष्ट भोजन बनाई विनय किऐ संवेद प्रशंसो आ खुआबैत छथि
ब भ
ह
सबक बीच आर्थिक सम्बन्ध बना छी
हमर दू भाई आ एकटा बहिन छथिन हमसभ एक दौड़क सम्मान करैत छी आ एक दोसरक सहायताक लेल सदैव तैयार रहैत छी
एक नाही व्यस्त जीवन शैलिक कारण परिवारमे आपसी समय कम भेटैत अछि तकर परिवार एही विषय ने की कर रहल छी
हमसभ प्रयास करैत छी जे दिनमे कमसँ कम एक बेर एकठाम बेसी भोजन करि आ अपन दिनभरिक अनुभव साझा करी
ई आदात बहुत नीक अछि तहन एहि चान परिवारक समस्या बी प्रेम आ विश पड़
हँ हमर पिताजी सेहो कहैत छथिन जे परिवार एकता संभान पैघ सम्पत्ति होइत अछि
त हर परिवारमे कोनो विशेष परम्परा अथवा संस्कार छी जे तोरा म रूतिया
हँ पर्व त्यौहारक अवसरपर हम सभ मिली पूजा करैत छी बुजुर्ग लोकनिक आशीर्वाद लैत छी आ एक साथ भोजन करैत छी
सच मौच एहन परम्परा परिवारक सम्बध की आ आर मज बनबे आछी आ न पीत संस्कारण शिखता छी
बिलकुल हमसभ भाइसँ बच्चासँ ई सिखलहुँ जे बड़का लोकनिक सम सम्मान करब आ छोटका लोकनिक प्रति स्नेह राखब आवश्यक अछि
परिवार स बिताओल समय कोनो विशेष जे अप हृदयमे ब
हँ छोटू दिनसँ मिली कऽ घूमब गप्प गप्प स करब आ हँसी खुशी समय बितायब हमर समाजक प्रिय स्मृति अछि
कठिन समय परिवार आ सहयोग रास्तामे मनुष्यक मानसिक बल प्रदान करैत अछि
कठिन ई बात पूर्ण रूपेण सत्य अछि कारण परिवार दुःख सुखमे साहस दैत अछि हँ सुखने खुशीकेँ अनेक गुण गुना बनल दैत छिय
हमरा लागत अछि प्रत्येक व्यक्त के आपन तवार समान निकालबा प्रियाबै